लो हलो जय झूल जय झूलेलाल ममी कीअं ठीकु
हा सभु ठीकु आ। हा हा सभु बढ़िया।
कीअं फोन कयो तई मम्मी?
हा भेण हाणे तहां कॾीं ता अचो?
मम्मी मां धीअ आहे की न भेण कीथे चईं ममी। हा हा हा हा मम्मी। हा,
हा, कॾीं ती अची छुटियुन में दीपा?
हा हा हा मम्मी मां न हाणे उहो ई गर्मियुनि में ग गर्मियूं ॾाढियूं आहिन न बरथ हुते इटावा में।
हा,
त उहेई गर्मियुनि में मम्मी लाइट बि हूंदी नाहे।
न असां वटि लाइट वेंदी आहे पंज पंज छह छह घंटा।
हा त ॿार वरी मम्मी मना था करनि चवनि था की न असां सीआरे में हलंदासीं।
हाणे मन सभई बुआऊं तुहिंजूं आयूं एन। चवनि थियूं त भाई हे बि अचनि न त भाभियुनि सां मिलऊं।
तूसां मिलऊं त साई। हा न सही ॻाल्ह ता चओ पर मम्मी छा कयया हाणे वरी बार अचण जी नथा करण।
हा तूं बि अचु त तुंहिंजी नंढी भेण बि ईंदी न।
हा उहा त सही थी चईं थी मम्मी पर ॿार अचण जी नथा करनि था ॿार चवनि था ॾाढी गर्मी आ होॾे। चवनि था हिकु त लाइट न हूंदी आ।
मां इनजे करे मां वञा न थी वहंदा।
अच्छा, असांजे करे तूं न हुन नानी वटि नथी वञे नानाणे न उहो ई मां बा अच्छा, अड़े मां बि उहई ॿारनि खे ॾाढो चवांनि पेई चवां पई नानीअ जी फोन ती अचनि मामीअ जी फोनीयूं ती अचनव कल्ह ममी ओ हिन हा बि फ़ोन कई हुईं ओ बि चए पियो की न छो भेण हिन दफ़े अची ई नथी घुमण वरी, वरी पापा जी बि फोन आई हुई हुन ॾींहं त हेॾियूं फ़ोनूं तव्हां कयो था लॻे त थो ॾाढो के न मतलब पर छा कयां? ॿार नथा ॿुधन अऊं पतो तई मम्मी ॿार अजकल घणा ज़िदी लॻा पया आहिन।
हा ॿार चवनि पंहिंजी मर्जीअ वारा।
हा, आऊं वरी मम्मी हाणे मां वरी सोचां थी मां ई निकरी अचां भली ॿार न अचन।
हा अचु भलीे पंद्रहं ॾींहं ई अचु न।
हा उहो ई मां च मां चवां थी चवां थी। तां हलो त ठीक आ न हलो त मां त वञांव थी।
हा तव्हांजू बुआऊं चवनि थियूं भई अचनि त असां बि मिली वञऊं सभिनी सां।
हा हा हा न सही थी चई मम्मी। त मां न उहोई चवां पई चवां पई की मतलब न हाणे रोटीअ लाइ चरफेस ॾाढो परेशान थींदासीं। तूं वेंदीअ त। त मां ॿारन खे चमन भई हलो त सदाईं हलो न त त मां टिफ़िन रखी। ती वञयाव ती।
अच्छा न त टिफ़िन में बधंदीयन।
हा मम्मी टिफ़िन ॿधंदीमान हाणे भाई जीअं तांन्जे सम्झ में अचे उअं ई कंदव पांजे मर्ज़ीअ सां।
हा टिफ़िनन में बि रोटी सुठी थी अचे।
हा टिफ़िनन में पर बस इहो ई आह न की न टिफ़िन हिनन खे कोई टाइम। ते पहुचाए कोई खांन अचे।
अच्छा।
त तं हिंजे करे उहो ई लॻे की न कोई टिफ़िन हिनन खे पहुचाए करे ॾेन।
जीअं ठीक समझी मन। स्केडुअल।
हा हा न मम्मी मम्मी हो राखीअ ते बि ईंदा छा बुआऊं ईंदियूं राखीअ ते?
राखीय ते पक्क नथी चवन। टाइम मिलियो त भाई ईंदासीं ऐं वेझी तन। तुंहिंजी बुआ अची वेंदी पर उहा परे वारी बुआ न ईंदी।
अच्छा त अं मम्मी भाॾायूं हिते ई रहंद्यूं कि राखीअ ते हुनन जो अथन प्रोग्राम?
राखीय ते वॾी वेंदी नंढी त हिते ही तई।
अच्छा त वॾी केतरनि ॾींहंन लाइ वेंदी मम्मी राखीअ ते?
हफ्तो खन।
अच्छा त ठीक आ मां हुन सां ॻाल्हाए करे वॾीअ सां। त न पो वरी मां ठायां थी प्रोग्राम।
हा अच्छा ठीक आ हा हा।
त पो वरी असां ठाहींदासीं मां राखीअ ते ॾिसंदम।
अच्छा न त जे सभ। तां ईंदव त दोसो अलॻ वेंदो।
अच्छा सोलर ता लॻरायो छा मम्मी?
हा लाइट नथी अचे न ऐॾी।
अच्छा। लाइट नथी अचे त मां उहो ई मां चवां पई चवां पई की लाइट बि कान्हे की त ॿार अचण जी न। नथा करन गर्मियुनि में त।
न हाणे सोलर लॻी वेंदो भली ॿारनि खे वठी अचिजांइ।
मम्मी वरी ॿारन जा पो त स्कूल हूंदन वरी स्कूल त। हाणे न बंद कराए करे। अची पाईंदम वरी पो ॿिन ट्रिन ॾींहंन लाइ ॾिसंदम हाणे जीअं थियो। त बाक़ी छु बाक़ी छुटियूं त वरी। ख़तम थी वेंदियूं तंहे टाइम ते। हाणे वरी पो ॾिसौं था जीअं थियो हाणे तीअं कंदासीं खणी।
हा भई सोलर लॻी वेंदो हाणे। हिन हफ़्ते में लॻी वेंदो।
अच्छा हिन हफ़्ते में सोलह लॻी वेंदो
हा
मम्मी कुछु पतो अथई छा केतिरे थो लॻे सोलर
हिकु अस्सी वठनि था पहिरीं बाक़ी पोइ हिकु ॾह वरी पोइ वापसि त अची वेंदा पैसा
अच्छा अच्छा ईअं बि थींदो आहे छा मम्मी वापसि बि अची वेंदा आहिनि छा पैसा
हा हा
अच्छा
हा
अच्छा उहोई मां चवां पई चवां पई मम्मी भावर वया भावर वया आहिन
काॾे
होॾे हेॾे कम ते विया हूंदा न भाउर पापा त विया हूंदा न अच्छा ऐं मम्मी चाची ऐं आंटी ठीकु आहिनि सभु।
हा हा सभु ठीक
मम्मी हुए नंढी ॾैराणीअ जी बि आई अथई छा मुंहिंजी सौटृ् वग़ैरह बि आयूं आहिनि छा हिन महिल
न न उ कोई न आयो आहे
अच्छा सोट्रिन सां बि बसि जेको असां शादीअ ते ई मिलियासीं
हा
पो त वरी थिए ई नथो न मिलणु
न
हा पाण असांखे तुंहिंजी भाॼियूं वग़ैरह चवंदासीं असां नंढा हूंदासीं त मम्मी इीअ बेसणनि जी भाॼी कंदी जेका बेसण गटा न कंदी आहीं
हा हा
उहाह त उनखे ॾाढो असां यादि वेठा पिया कयूं च पियाेण बेसन जा गटा मम्मी कंदी केॾी बढ़िया
हा हा हाणे अचूं त हाणे बि ठाहे खारनि
मम्मी हाणे तूं तुहिंजा हथ बि ॾाढा ता ॾकंदी मन त कंदो आहे पर हथ ई तुंहिंजे हेएॾा त ॾकनि ई जो बसि न त तंहिंजे करे। अच्छा
न ठीक आहे न हाणे हिन दफ़ो ईंदंमि त मां बि गॾु बीहंदी माई त मूंखे इीअ भाॼी त खाराइजइ।
हा हा
हा छोकी मां बि ठाहींदी आहियां पर मुंहिंजी हेएॾी सई न थींदी आहे मम्मी
अच्छा हा त हाणे ईंदव त ठाहे खाराईंदव सभनि खें
हा हा मम्मी छा ॿिया बि आयूं आहिनि इ रजनी दीदी ऐं हे हे सभु ॼणियूं बि आयूं आहिनि छुट्टियुनि में
न न हुनजी धीअर आहियूं ॿई।
अच्छा हुनजी धीअरियूं आयूं आहिनि अच्छा ऐं हे जेके राधा ॼणा आहिनि हुननि जे घर में बि सभु ॼणा आया आहिनि छ छुटियूं करणु
हा उहे घुमी वियो।
अच्छा हे हली बि वियूं?
हा ॿई भेनर हली वियूं हिकु बैंगलोर रहंदी आहे न
अच्छा बैंगलोर हली हुई पहिरें त हिते ई हूंदी हुई न बीना मे
न हाणे बैंगलोर हल बैंगलोर हली वेई आहे।
अच्छा मांखे लॻे पियो की न पहिरीं बीना रहंदी हुई त हाणे मां वञणी हुयमि। बीना त चवां पई चव पई दीदीअ सां हुते ई मिली ईेंदीमसि ॾाढो मन कंदो आहे हुन दीदीअ सां मिलण ते।
न हाणे हली वई आहे बैंगलोर हली वेई आहे
अच्छा ऐं मम्मी राधा काथे आ?
कानपुर हा उहा।
अच्छा राधा कानपुर आहे।
हा।
अच्छा मांखे उहोई लॻे पियो हिनजी जेकी धीअर ईंदियूं त ॿारनि सां खेॾंदियूं आहिनि न। त ईंदसि छ धीअरूं हिन जूं मम्मी?
न धीअर न ईंदस।
अच्छा छो छुटियूं न अथनि छा स्कूल चालू थी वियानि छा हुननि जा?
न कोचिंग थी हले ॿारनि जी।
अच्छा अॼुकल् त शुरू में ॾिसो न नंढापे में मम्मी ॾिस नंढा कोचिंग था करे छॾन था।
हा अ स्कूलनि में पढ़ाई घटि आहे त वरी कोचिंग था पढ़नि न ॿार।
हा हा सही ता च सही थी चई मम्मी स्कूल में अॼुकल्ह पढ़ाई आहे न। त ॿार बि छा करनि ॿार बि पंहिंजी मर्ज़ीअ जा उ लॻी पिया आहिनि। अॼुकल्ह बसि ट्यूशन ते जोर लॻो पियो आहे बसि स्कूलनि जी फीसूं वधीक वधीक करे छॾियूं अथनि।
हा
न त त पहिररीं असांजे टाइम में त असांखे स्कूल में असांखे न वञो हिकु ॾींहुं बि त असांखे मार मली मिली वेंदी हुई।
हा हा
ऐं पहिररीं त तव्हां ॾिसंदा बि न हुयो की ॿार पढ़नि था नथा पढ़नि
न असां त ध्यानु ई न ॾींदासीं असांखे पतो बि हूंदो अॼुकल् हाणे। पढ़ाईअ जो हाणे वधी वियो आहे।
हा अॼुकल्ह पढ़ाईअ जो एॾो क्रेज़ आहे मम्मी की न पढ़ी पढ़ी करे
हा
हा त इन करे करे बसि पढ़ाई करे करे करे उहो ई करिणो आहे न।
हा चवां अॼकुल पढ़ाई वधीक थी वई आहे।
हा हा अॼुकल्ह पढ़ाई बि ऐं पहिरं मम्मी पढ़ाई बि हेएॾी न हूंदी हुई अ मेन त मोबाइलूं ई न हूंदी हु
मोबाइल ई न हुंदीयु हाणे सॼो ॾींहुं ॿार मोबाइलूं खणी था वेहनि।
हा अॼुकल्ह सॼो ॾींहुं ॿार मोबाइलुनि ते मम्मी राति जो टीं वॻे त सुम्हनि था।
हा त सुबुह जो उथनि काथूं जल्दी
हा नाश्ते ई नाश्तो त अॼुकल्ह ॿार खाईंदा ई न आहिनि मम्मी।
न हिकु टाइम था खाइनि मंझंन
हा मंझंदि जो हिकु टाइम खाईंदा आहिनि वरी राति जो शाम थींदी अंऊँ चवंदा की न हम लोग मार्किट जो बाजार जो था घुरायूं कंहिं महिल पिज्जा थो अचे हाणे छुट्टियुनि में, त कंहिं महिल बर्गर था अचनि
हा अॻे इहे अॻे हूंदा ई न हुया बर्गर अंऊँ पीजा
हा अॻे हूंदा ई न हुया हल मम्मी हाणे न व री जीअं बि थींदो
हा हा
त ममी मां ॿुधायन, ममी बुआऊं केसतांणी रहवंदियूं
उह रहंदी थी अंञा पंद्रहं ॾींहं
अच्छा अञा पंद्रहं ॾींहं रवहंदियूं
हा
अच्छा हल ठीकु आ मम्मी रखांइ थी
हा जय झूलेलाल भेण
जय झूलेलाल मम्मी